हेलो
हाँ भाईजी
हाँ की हाल समाचार यऽ ठीक यए सब
हाँ भायजी सभ अहाँके आशीर्वादसे ठीके छै अहाँसब
हाँ अपनोसभ ठिके यए आइ तऽ देखे छी कि गर्मी मे जे छै कि नहि ये धूप उप नहि निकल ये
हाँ तऽ चलू ने कतहुके प्रोग्राम करै छी अहाँ चलबै की घुमय लेल
आब देखैत छी विचारैत छी आजुका मौसम तऽ बहुत अच्छा यए गर्मी रात पानी बारिशो पड़ल रहए
हाँ हाँ बारिशो भेल छलैए लाइटो कटैत छलै बेर बेर दिमाग खराब कर दै छै छै लागल इनवट
आ बारिश जे पड़ैत रहै तऽ मौसम पूरा ठणडा रहै
नहि भाईजी अहाँके जे छै तऽ घरके ऊपर एकटा आओर बनल छै मंजिल आ हम सबके तो छै एक्के ई से जानै छियै जे बारिश पड़ै छै ने ऐ से छत ओर भफा जाइ छै से रात मे और गर्मी लागे आ ए सी चलबै छीयै तऽ सब खिड़की उड़कीटा बन्द कर दै छी आ जे भाप पड़ैत छै से लगै छलै के उसनै छै पंखो के हवा जे लगे छलै से कनिक इहे लागे हां कनिक बेसी जे बारिश भेलै तखन पंखा के हवा जे छै से ठंढ़ायल
आ नइ तऽ अहां अहाँके एसी वला रूम य ने तऽ एसी सी वला रूममे तह हबा जे होइए ओ दिवाल रिजफ करि लै छै हँ ओ रूममे जे छै लाइन कटयके बाद ज्यादा गरमी लागै छै
हां आ जेकि पंखा चल चलते रहै छै लेकिन फिर भी ओतय गर्मी लगबे करै छै बुझलहुँ
हँ आ जे रूममे ए सी नइ रहतै ओहि रूममे कनिटा हँ
हँ सुनू ने छुट्टी छै ने भाईजी कहू ने भौजी के तैयार भे थिन खाना पीना कऽ कऽ आ चलै छी कनि बच्चा सबके पार्क उर्क घुमा दै छी हँ
अच्छा ठीके छै बात हँ
हँ आ बच्चा सबके जे छुट्टी छै गर्मी छुट्टी मे कतहु नइ गेल छै तऽ हमर बाल नोचैया कि कतहु चले के छै कि नइ ई तऽ चल जाइ छथिन अपन ड्यूटी ओ तऽ सुबहे जाइ छथिन तऽ शामे दर्शन पड़ै छै हम सभके आ बच्चा सबके झेले के पड़े छै हमरा दिन भर तऽ अहाँके जे फुर्सत भेटैया तऽ हम हिनको से बात कर ले छी कनिक आज आइधा दिन के छुट्टी ले लेत आ फेर चलै छी सबटा मिल कऽ आ कनि बच्चा सबके घुमा दै छी पार्क उर्क आँ
हँ तखनी अभी हँ सही छै आ बच्चा सब बच्चो सब खुश भए जायत कि हां चलो देखै छु टि मनाए लेलौं
हां हां
हं
आ जाकऽ कनि पिज्जा उज्जा खिला देब तऽ बच्चा सब भी एकदम सुन्दरसँ खुश भए जेतै
हँ एक जगह सब बच्चा मिल जायत तऽ सब देख छै कि और ओनाहिय खुश भए जाइ छै कि हाँ सब मिल गेलों
हँ बाप रे बाप जे एता आबे छै से हम सब रहे छी ए सी रूममे भाईजी आ उ सब बच्चा सब दोसर रूममे जाक पसीने पसीने होते रहते लेकिन कतौ एक्को बेर उ रूममे झाँक नइ छै घर से बाहर बाहर से घर छत कखनो कहीं मतलब रोड पर तऽ कभी क मतलब को बेर ओ सबके शरीर मे स्थिरता नइ रहै छै एकदम बिजली जकाँ सब घूमै छै बाल बच्चा सब
हं मेन नइ बुझलिय ओ बच्चा से सब दिन साथ रहले फेर आब कभी कभी मुलाकात होइया ओकरो आर के जे छै से कनिटा जादा अथी भए गेल सखी बहना
हँ हँ आ मेन छै कि देख बड़की के बड़ के संग पटै छै आ छोटकी जे छै से बौआ संग खूब खुश रहै छै आ दुनू के खूब पटरी खाइया तऽ अपन द लड़ाइयो नहि होइ छै कि हमरा संग नै खेलल तऽ हमरा संग खेलल ई दुनू के अलग रहै छै खेल आ ओ दुनू अपन अलग खेल खेललक
हँ दोनो अपन अपन जोड़ी बना लेले ह
आ अभी एकटा साइकिल जे आयल छै से उ आ बड़क बौआ अहाँ के दुनू मिल क आ ले के चल जाइ छै ओत मंदिर तक लेल आ ओतय से घूम के आबै छै बुझलौं
अभी तऽ बेचारी छोटकियए अकेले भए जाइए
हय छोटकी के नहि ओकरा बेच बेचारी नहि कहियो भाईजी बाप रे बाप ओ तो लोकग से भी बड्ड बदमाश छै एहन नटखट छै ओ कि की कहियए हमेशा भीमराव अंबे अम्बेडकर जेका उंगलए उठाइत रात के बाप मतलब बाहर चले के कहै छै कि वाह आ धीरे धीरे बोलैके कोशिश करै छै तऽ कहत कि वाह मतलब हर बेर ओकरा बाहरे जायके छै आ जे कनियोटा खोलबै बाहरके दरवाजा आ आ से फुरपुर फुरफुर फुरपुर फुरपुर फुद्दी जकाँ भागे लागत फेर ओकरा पकड़िक लाबै छियै तऽ चिकरे छै फिर भागै छै फिर लाबै छिय चिकरे छै आ आ जानै छियै मेन गेट तरफ लेल भागत आजे नैनो तरफ छै उमर नहि जाइत पीछू साइड नहि जायत ओ भागे छै एकदम सीध दे एक बेर छोड़ देलियै से जानै छियै पाँच छे गली तक आगे तक चलि गेलै ओकर पीछे पीछे रहलहु आ तब ओ भागल जाइए तब फेर ओकरा पकड़ क हम लेलहुँ आ जे पकड़लो ओकरा तो हमर शरीर खीचे छले कि नहि उम्हरे चल इम्हर नहि जाइ के छौ आ जे चिकरे
मेन छै बच्चा छै त
हँ अच्छा भाईजी कहियो तऽ बच्चा छै तऽ ओकरा कोना बुझाई छै कि ओ उमरे जाय के छै प पछ नहि जायके छै
ओ बुझाई जा छै
हठ
आगू जे जगह जादा छै पीछा कनिए दुरमे द खतम छै जा
हँ भाायजी सही बात छै अहीं तऽ बुझे छियै ओकर मन के गप ई तऽ बात छै हे
आ जानै छियै
नहि तऽ ओकरा जे य हमरे पास छोड़ एहिठिना रथ के एहिठिना खेलत कूदत अपन
ओकरामे कोनो ओकरा दिक्कत नहि छै खाली ओकरा कोइ छेड़े नहि ओकरा चाही चाही एकत्तर राज्यके हमरा कोई छेड़े न हमरा कोई गोदी न ले जब हमरा मन करे तब हमरा कोई गोदी नहि तऽ कहियो मन नहि कहि हमरा गोदी उदी नहिले बुझल आ ओकरा छोड़ दियौ तऽ ओ बड खुश न बिलकुल नहि तके हम अपन मनसँ खेलब अपन मनसँ चलब अपन मनसँ जे करबाक अहाँ ओ आरामसँ टीवीए ताकत रहत ओकरोमे कोनो दिक्कत नहि छै एड जे आबै छै से एतेक मन से देखै छै ओ कि जे ओ समय तक ओ समय अगर अहाँ ओकरा मोबाइल
जे हमरा दूध उध पिलाबेके रहै छै ओकरा तऽ हम की करैत छी गिलास मे ले लेलहुं आ ओकरा खोल दै छी टीवी आ एड के मु ल हाथ से मार द छै गिलास के आ छै त ओकर मुहमे लग देलहु तऽ पानि जे गुट गुट गुट गुट गुट गुट पी जाइ छै बुझलहु तऽ हमरा नीक रहै छै हम ओहे काज करैत छी ह
ह
मेन रहै छै ओकरा मे कलर खूब रहै छै ने तऽ बच्चा सबके आकर्षित करै छै
हँ टी वी मे कछु पढ़ाइयो लिखाइवला चीज में मने जे कल वीडियो उडियो पर दै ह ओहो सब देखे मे बच्चा आ खूब लगन से देखलक हँ एकटा पोयम तोयम गाना के साथ देलक तो खूब पसंन्द आयल बच्चा सब के अपन तेरह
हँ उ ओ सब तऽ करबे करे छै लेकिन ओ सब जाने छियै भाायजी बच्चा सब नहि ताके छै बच्चा सब देखे छै आगल पागल वाला एकटा दै छै विदेशी सब बनबै छै बुझल‌उ कि बड़का बड़का चॉकलेट खायएल तऽ बड़का बड़का केक खायएल तऽ कोइ ककोर छोट भेटल तऽ केकरो एकदम छोट भेटल तऽ कोई लैट्रिग के खााय के छै तऽ कोइ ककरोज खाइ छै ओ ओकरा बड् बेस लागै छै दुनू बच्चा के जे दुनू लड़ै छै कि हमर नहि लागल छै चैनल तऽ हमर नहि लागल छै तऽ ओ चैनल जाइ छै उ दुनू बेटी हमर बड मन से देखे छै बस सब कहे छै ओकरे ला ले आ पागल पागल वाला तू दुनू प पागल देखत रह
बड़ा ही बनते रह
ह ह नाइ आब तऽ हँ आब तऽ बेटी नहि है ओतना अथी करलक हमर बेटा ओ कोन कोन ब्लॉग उलॉग ब्लॉग आयल ओकरा खूब देखलक खूब पसन्द जानवर तानवर पालल तऽ ओकरे दिन भर देखते रहल जब देखते त उहै ओकर ब्लॉग देखत दोसर चीज ने
तऽ वही ने कहै छै कि बच्चा सबके आइ काल्हिके देखे दे छै बौआ अपने देखे छै
हँ हँ आ बेटी के हमर रील सब से ज्यादा पसन्द रहल के ऐसे वीडियो बनाउ ऐसे वीडियो में आ मोबइल ले तऽ आ झूठहो कहलक के हलो गायज मैं फलना में चिलना करते रहल बने ते रहल
हँ तऽ ओ तऽ सब बच्चा सबके होबे करै छै। देखियौ आइ काल्हि इतना जे स्क्रीन के बच्चा सब प्रेमी छै। एक एहन प्रेमी छै। कि ओकरा अलग नहि कयल जा सकै छै। छै ओकासँ जबकि हम नहि न दै छी भाइजी उ सबके मोबाइल फिर भी देखै छी कि हमहुँ दय छी तऽ हमर पैघ जे बेटी छै। ओहो इहे काज करे छै। की देखियो हम एहन डासं करे छी हमर घर छै। ई हमर बौआ छै यहाँ हमसब तीनटा बहिन छी मतलब इहै ब्लॉग जेका बनवाई छे हम खूब गुसाई छीय हमरा
सब बच्चा के आजकल यूट्यूब के ब्लॉगे के नशा छै
हँ अ हमरा तामस बरैया कि तू ईसभ काज कि या करै छी
चलू ओर सभ बढ़िआँ यए ने नीक यए सभ
हँ भाायजी हमर सभ ठीक छै। ठीक छै। फीर हां प्रोग्राम करु तखन हम सब भी हमरा कॉल करदेब के कंफर्म कर दियै तखन हम सब भी इधर
ठीक ठीक ठीक ठीक छै हमे जे छै प्रोग्राम करिके फेर बतबै छी अच्छा
हँ ठीक छै। भइजी ठीक ह